हेलो
हँ यौ अहाँ सब ठीक छी न
छी अहां सब ठीक। कि करै छियै
नहि किछु करै छी अखने खाना पीना बनेलौ हन आ तुरंते हया कनी काल होय एलो हन
हँ
र अहाँसभ ठीक छी न
हँ हमु
हेलो हेलो
तऽ हेलो
हँ यौ अहाँ सब ठीक छियै न
हँ हमहूँ एत
हेलो
हँ। तहन पंखा ओ नहि बुझै छियै। पंखा मच्छर सब बड़ काटै छै उम्हर
हू हू
तऽ वह‌ए करै छलियै ओर माँ सभ ठीक यऽ।
हँ, हमर माँ तऽ ठीक छै।
हँ।
अहाँकेँ माँ सभ ठीक छथि ने।
हँ, माँ सभ ठीक छै, नहि बुझै छियै गाय महीस छै, ने घरमे। भोरे भोर उठ कऽ आ माँ। के तऽ नहि बुझै छियै पैर सभ मे दर्द रहैत छै। तऽ भोरे भोर उठ। पड़े छै, गाय महीष तऽ थेर से बनबय पड़े छै, आ फेर ओहि के बाद दुहय पड़े छै, ने ओकरा। आबो गन्दा मे। गन्दामे के दुहतै दुहतै गाय महीष कऽ। ताहि दुआरे भोरे भोर उठके साफ करऽ पड़े छै, ने फेर जाकऽ गाय मे सभ। अपन दुहल आब नहि बुझे छियै, आब केकरो जे कहबो करते जे आब के कऽ देल काज। से आब ओ जमाना नहि रहलै ने। आब सभ अपने खूब व्यस्त भऽ गेलै हँ। केओ ओते कऽ गरीब नहि छै, पहिले होइ छल रहै कि केओ। छोट जाइत ककरो पकड़ कऽ आब तऽ नहि केओ मानै छौ न। पहिले तऽ होइ छलै सभ लोकोसभ बड माने जाति ताइत के तऽ फेर छोट जाति सभके ओ कहैत। कऽ दै छलू ओ सभ।
हँ, यौ, पहिले के टाइम मे तऽ लोक के देखे छियै घर दुआरि पर। ठीक जन बोन सभ रहे छलनि हमरा सभके घर पर तऽ बहुते जन बोन सभ रहे छै।
हमरो सभ। हमरो सभक घर पर बहुत घोर रहै छै। सभके अपन-अपन टाइम पर बहुत जोर रहै छै। सभ रह है अपन काज सभ करब ब।
त सभ हमेशा खटैत रहै छलै। आ आब तऽ देखैत छै। हँ, हँ।
ह, तऽ घर कऽ काज मैया सभ करए लै छलै, लेकिन तखनो जन सभ राखै खेत तेत ज।
हँ, जेनाकि पहिले बरद। सभ रहै छले, घर पर हमरा सभके अपने तऽ ओहि सभ तऽ जन बोन। सभ रहै छले घरेलू काज तऽ हमसभ अपने करै छलहुँं। लेकिन ओहि सभ जन बन रहे है आब तऽ उएहे देखे छियै। जोन बोन के कहे छिय किछु करे तऽ बुझते छियै, हमरे सभ। पर जन बोन चढ़े छै, आब लोके जन बोन भेटे छै।
उ कहाँ ककरो आब को जन बोन सभ काज कऽ द पहिले तऽ रहै। सभ बरद सभ पोसै महीष गाय सभ राखे तखनो कि। बड़द सभ बड़काबो खेती ते जोते पहि आम ने ट्रटर। सभ एले पहि तऽ नहि रहै। तऽ आब ककरो जोतै के रहय त तकरा बरद राखय पड़य पोसय पड़े ओकरा। छोटेसँ तक होय तऽ फेर खुआ पिया कऽ खूब ओकरा मोटगर ताजा लखने रहै कि। फेर काजमे आबै जोति दैइ जमीन। आ तेल के कट्टे केओ काज करतै आब।
अखन अहाँ सभके घर पर गाय महीष सभ यए कि नहि।
नहि नहि हमरा सभके घर पर तखनो एगो गाय एगो महिष छै ने। आ कोनो तऽ आमदनीक के स्रोत रहतै तऽ लेकिन आब पहिले पहिले न लोकसभ
तऽ लोक ई सब एगो रखबे करै छै की करतै उएह सबसँ लोक अपन खर्चा पानी न लोक आब चलबे छै
हँ हँ तब की करते तब बड़ मेहनत लागै छै ओहियो म न आब तऽ बाबो सबके उमर भेल जा रहल छै
हँ यौ बिना मेहनत कऽ थोड़ी कोनो
हू बाबो सबकय उमर भेल जाय हुनको सब बुते नहि होइत रहे छै आ जन बोन के जे कहबै से त आब नहि रहल पहिले जेना एगो गायके फेर कोनो काजो रहै किछ करबाबे के रहे चराबे के रहे खुआबे के रहे सेहो सब अपने करऽ पड़े छै एगो जे कुट्टियो जे केओ कहते काटि देयलय कि आबि क कुट्टी काटि दियो कनि घर मे लागल छै कुट्टी कट्टा मशीन लेकिन केओ आब कऽ काटि ताटि नहि दय छै आब नहि केओ करऽ चाहे छै ककरो इमहर काम पहिलेवाला जमाना आब थोड़े ने रहलै आब जे काज करैके से अहाँके अपने करऽ पड़त एगो कुटियो काटेके रहै छै तऽ तैयो लए अहाँके अपनेहे करय पड़त नहि केओ आब कऽ दै छै भोरे भोर बाबा उठलखिन हन पर महींस पहिले दूहे छथिन ताहिके बाद जाइ छै जाइ छथिन ओकरा चरबै ले नहाबै ल घुआबै लऽ तखन आबै छथिन तऽ फेर शानी दै छथिन नहि बुझै छियै अपने बढ़ काज रहै छै ओहि सबम
हँ हँ से तऽ हेबे करै छै
ह आ पोसने छीयै आ नहि कनियो लेट भए जाय छै तऽ नहि बुझे छै नहि नीक लागैत रहैत छै गाय महिष सब भुखले रहनाइ अपन मुह ताकैत रहे छै खायए पियए के इंतजाम सब ने बुझे छिये गामें सबक खाय पियले कनियो जी लेट क देबै सीधे एकदम देह पतरेनाई शुरू भऽ जाउ छै ओकरा सबक
हँ यौ हमरो सबके घर पर छथिन गाय महींष रखने
हूं
हमर ससुर सब तऽ नहि नहि ओतेक चाहे छथिन अपने एखन तऽ छै पैन बुनी क सीजन छै
हू
तऽ अपने जाय जाइ छथिन चरबै सब लए सौसे अपने घर ल घास सब छै ने खुबे रास के तते अपन चरबे ल गेलथि ओते चरेलथि आ उएह सबसँ ओ अपन दूधसभ भेल
हमरो बाबा कखनो हमरो बाबा कखनो लऽ जाई छै घरे के पास छै जमीन ओमरे घास सब खूबे उगै छै बड़का मैदान कनिटा क छै तऽ तिम्हर लऽ के जाय छथिन कनी देर चरेलखिन आ फेर ओके बाद आन के फेर राखिय दे छथिन सानी सब लगेय
हँ एखन तऽ अपना सबके तऽ इम्हर गाँव घर मे तऽ बुझिते छियै खेती पथारी सब होय छै तऽ अखन तऽ धान सबके न टाइम यए अपना सबकअ
ह एखन हाले फिलहाल में खूब बारिश भेलै हन आ उएह बारिश भऽ गेलइ तऽ आब कदबा सब केलकै हेन एखने एकरे बारिश एक खसे एक सब इन्तजार करे छले बेर बड गर्मी पड़ले पइन के कोनो अते पता नहि मेघ आबइ छले आ हवा में उड़ि जाय कोनो बारिशे ने होइ सभ गो भी बड़ परेशान छलै ताहि दुआरे क शुरू नहि केलकै आब अचानक से
एहि बेरका लोह देख तऽ लागे जे एहि बेर सुखारी हेतै लेकिन आब कनि कनिक भगवान पइन देनाइ चालू केलथि हन
ह हँ होइ छय एखन बारिश होइ छै एखन सब बारिश शुरू भेले हन कनी देर से आ कन चलि रहल छय कन कनी दिन से बारिश होइ छै लगातार मे कनि कनि दिन पर तऽ ठीक छय एखन बारिश भेलै हन हूँ
पानि देलथि हन तऽ अपन खेत पथारमे आब कनि कनि क पइन लागल हन आब तऽ धान तान लोक रोपतै ने तऽ एखन तऽ रोपनि के टाइम आइब गेलै हे अपना सबके ओम्हर न आब त धान तान लोक रोपतइ तहि दुआरे पहिले तऽ बुझिते छियै लोकोग बरद सबसँ कदवा सब करबइ जाय छलखिन
हूँ ह
आ आब तऽ ट्रैेक्टर भऽ गेलै हेन एक बेेर फोन करियउ आबि कऽ कऽ दै छै अपन डाक्टर सब कदबा सब करेलकै हन आ बिया अपने बाड़ी में घरे लग क
हूँ हूँ
बाउग भेल छलनि तऽ ओएह में त बिया तिया लऽ जाय क आ एखन अपन रोपबै तोपबै अहाँ सभके भऽ गेल
हँ हमरो सबके एखन मतलब भेलै तऽ नहि ह एखन बात सब चइल रहल छलै बारिश सब भेले हन तऽ आयर सबके कनि उछु कऽ देलखन कि खेत में पानि कनि त टिकल रहै
हँ हँ आइरो सब लोक बान्हे छय
हँ तऽ आब हेतै तऽ फेर ओहिके बाद फटाफट कदबो करबै ना बीया खसेथिन तऽ आ की कह दिक्कत के एकर नहि छय कि खसेते क नहि खसेते जने नहि भेट रहल छय
हँ यौ जनक के तऽ बुझियौ अकाली छय
एक के दू रूपैया लोक दय छय तैयो ने जन बोन आब तैयार होय छिपतू
ह आ जे की कहौ केओ काज ताज स बिलकुल दूसरा के जगह करय नहि चाहे छय छोट जर जकरा कहबइ तऽ सेहो ओकरो सबके आब नहि बुझै छियै सरकार ओकरो सबके बड्ड छूट देलकै हन अपन ओहो सब बड़का बड़का पोस्ट सब पर पहुँच गेलइ हन बड़का पोस्टसँ भेट गेलै हन ओकरो सबके अपन बढ़ियां बढ़िया भेट के छय तऽ ओहो सब अपन रहलै कि की गब तऽ ओकरो सबके बढ़ियां पोस्ट भेट गेल तऽ आब खेत मे थोड़े ने काज करै ल एतै
नहि नहि आब कतऽ तैं
तऽ सब अपने मे बड़ नय
कहिआ हैत आब
आब तऽ देखै छियै एखन भऽ जेतै आड़े तऽ काज बड़र पर लम्बा समय से चलिए रहल छै आब आयरमे हेतै की कि त अपन कदबा सब करबेथिन जोन तोन देखथिन आब नहि भेटतै तऽ की एम्हर से तऽ कनि बेसिए पाइ लेतै कतौ सँ तऽ करऽ पड़तै नहि तऽ भे एते फेर अपने जेथिन काज सब
सबके खेतमे कदबा भेल हँ आब जायत जो बोन सब रोपय लए
हमरो बाबा देखलखिन हन एखन आ तऽ एखन तक ओ आड़ि सब ते बने गेल छै लगभग आ कदवा के जतऽ तक बात छै से ओ जेथिन आब करबाबै ल कनि दिनमे ट्रैकटर सबके करि लखिनहन बुक ओ बला टेक्टरो वला सबके टाइम नहि ने छै मौसम आबि गेले ह सब बुक केने
हँ सब कहैत हेतेन करे लए एखन तऽ
ह जे जल्दी करबा लेलक से करबेलक नहि तऽ बहुत आदमी के तऽ हेबो नहि करतै ते आब दूसरा जगह जते जते लेट करते तते बेसी पाय लगते आब मौसम आबे के बाद एकरो सब के बड़ भाव बढ़ि जाइ छै नहि बुझै छियै दाम तकर जाहि चीजके कमी हेतै ताहि चीजके दाम तऽ बढ़बे करतै आब
ओ कर तऽ इएह सीजने मे ने कमाइ होइ छै
हँ आब की सेहो सबकि अ की करतै तऽ देबह तऽ तऽ पड़बे करतै आब नहि कोनो दूसरा उपाय छै तऽ आब
त माल जाल के दूध कते होइया
होइ छै महींष के तऽ भऽ जाइ छै छ सात लीटर आ गायंओ किवंधंवंबीच में बड़ तबियत खराब भऽ गेल छलेे दबाइ सब खूब चलले हन तो ओकरो बाद कनी स्थिति पहिले से बढ़िया भेले हन ओकरो चारि पाँच लीटर भए जाइ छै
हँ तऽ आब कते होत भेल की हमरो सबके गेके चरबे तरबै लऽ जाइ छथिन पप्पा अपने
हँ
तखन होइ छै चारि पांच गोटा हमरो सबके गायके
ह इम्हरो भए जाई छै ओतेक
लेकिन ओतबो बहुत होइत छै हमसभ बेचै तेचै बनहि छै खाइए लए रखने छियनि
हँ आब इमहर तऽ सब बेचा जा छै गृहस्थ लोक सब छै
हँ हमहुँ सब छियै तैयो हमरा सभके घरमे लोकसभ छै तऽ अपन खाइये सबल ओ हु रखने रहलहुँ
ह
तऽ ओतबो बहुत भऽ जाइ छै
हँ आब की करतै
ह